लागि गेल हगेई चार कॉल कऽ ले छी, किएक तऽ फेरो केकरो केकरो लागितो नहि रहै। हँ, ओह ने, हमरा तऽ ई नहि छै। खाना बनाबय के छै हमरा आठे बजे। खाना हऽ, लेकिन लेकिन हम आओर की करबै, कनि लेट भऽ जेतै। तखन जे हेतै, कनि एखन खाली रोटी बनेबै कियै? भऽ जेतै ने कम्प्लीट, तऽ ठीक। रहतै कखनो कखनो, बार बार करबहुँ ने तऽ लागबे नहि करतै। तऽ फॉल्स कॉल चलि जाइ छै, ताहि दुआरे एखन लागि रहल छलहुँ ने, तऽ कऽ लेलहुँ। पूरा भोजन छै फेर तोरो तऽ?
ओतहि भेजलकै, ओतऽसँ सबमिटे नहि भेलै। हमरा टाइमो नहि रहय। दीदी बीमार रहैत छलीह, आब नहि। आब जीजी आबि गेल छलीह। अपना सभ जे जेकाँ छै ने, चलू, एगो भात, दालि, तरकारी आ भुजिया बना लिअ। हुनका सभकेँ जेना अपन मिश्र जी। आदत रहय। पचा खाथिन या नहि खाथिन चारि वरायटी होयके चाही त न ह ह दिन आ राति ओनाही छलनि बनाहु बनबैे पड़तौ नहियो मोन रहतौ तैयो बनबैे पड़तौ आ दीदी बेचारी बीमार छलखिन तऽ आब हमरे सबटा भीड़ भए गेल रहे
हँ तऽ ओहिमे की टाइम मिलतै जे लोक ईसभ करतै नहि जेहि समय मे शुरुआत भेले ने तऽ ओहि समय मे भेले पांच छओ गोटा के तऽ कहलियै कि अपने सब चारि पाँच गो तऽ पुरे जेबै सब सबके कऽ आब घलबे भी कहानी खतम तऽ ओहिमे कहलियै हम तू रश्मि बनदेबी माँ ओके जोड़ि देबै माँओ छो माँ ओ कको तोहर पूरि जेतो
अच्छा हैते
माँ ओ कऽ सकैत ओना सोचलिए तय दुआरो तोरो भेजलकौ ओ ओकरो एखन तऽ आब हेबे नहि केलै आ हमरा ओकर गुड़ियाकके तऽ पुरि गेलै ओ अपन सभके केलकै आ हमरामे पहिले ई कॉल करैके अथिएनहि अएलै
हमरोमे कहाँएखै रश्मिए स तऽ ओएह तऽ फॉर्म भरबैेलकै पूरा देखलकै सब तऽ नहि एलै तऽ कहलकै जे हमसभ करबो फोन तऽ बात करिहेन तहिके बाद हइ तऽ हम कहलिए चल ठीके छै
हँ तऽ एखन तऽ हमसभ करबौ लेकिन तोरो तऽ फेरो करेके रहतौ तोरो तीसगो कॉल पुरे के रहतौ तऽ तोरा एगो काज देतौ तऽ टारंसक्रिप्शन बला आ दू नम्बर ग्रुप में द देते त आबि जेतौ द देबे ग्रुप लिख कऽ एना पर पर नहि आबै छै ने तऽ ओ क देतो त तोरा पर टास्क आब लग तऽ नहि जेत तऽ बात कहलीहेन तू किएकि तोरो पुरतौ तकर बाद किएकि आ देखलियै हन जे तीस गो कल नहि तऽ हमहूँ तऽ इएह सोच कर रहेै कि जे सभ करबे केलकै तऽ पुर गेलै सब टाइम तऽ पुरे गेलै तऽ भऽ जेतै हँ तब लेकिन आइ देखलियै हँ जे नहि जब तक एम्हर ओ से अहाँके तीसगो कॉल पूरैके चाही तहन हैत तहन हम सोचलियै कि आब तबरा लोक के खोजऽ पड़तै जकरा ओ करियै तहन फेर तोड़ास से करलियौ धीरज से करलियऐ पुनीता मौसी बेटा ने धीरज हँ तकर बाद और एखनो हमरा बचले छै पाॅंच गो तोराास से कऽ लेबौ तकर बाद त हमरा पाँच गो बचते हँ हिनका नंबर पर कऽ लिय हिनको हिनको पर कऽ सकैत छी हिनको नम्बर हँ हँ हिनको खोलि देलियनि तऽ हिनकोपर कहलियनि
तऽ ऑप्शन केना एतै एहिमे से
ए तोहर नम्बर ग्रुप मे द देबौ ने एहि नम्बर पर दै लए तहन जे कोर्डिनेटर छै ने ओ तऽ तोरा पता सँ भेज देतौ तोर आब लगतौ ओ हँ तहन तिस गो तोरो पुरबए पर तो
तखन तऽ अपना की कहै छै लोक तऽ दूओ घंटा बात करतै तैयो गप्प नहि करतौ हह दोसर सब ने लोक सोचै छै जे की बतियइये की कही
ई ई बढ़िआँ चीज छै एहिमे जे अहाँ अपने लोकसँ बात करू आ इहो छै जे कि नेचुरल बात करय लए इहो नहि छै जे कनि सोचि समझके बात जे छै जेना बात करे छै तेना बात करू तऽ ई बढ़िया बात छै ओमे ओमे जादा सोचो नहि पड़ै
नहि पड़ै छै छैहे की
हँ आइ तऽ आबो गेलै पैसा सबके अकाउंट मे नहि एलै हऽ
चारि सए आबि गेल फेर आयत तीन सौ कते क दिन कहलकै हम कहलै चल बढ़िआँ छै कमो
बुढ़िया के तऽ बहु एलै हन एकबेर एलै छओ सए सात सए फेर छओ सए सात से एल
ए तऽ गुरियादी सब तऽ शुरुएसँ ने रहै छै
असरु सब लेकिन हम ओते ध्यान नहि देलिया हमरा गुड़िया रहै जे हमरा उ अपन सभके सभके उ करऽ देलकै बुझलिहि एमहर जे करे लकै हे ने तकरा सभ के नै जोरलकै हँ जेना रश्मी हमरा केलकै गुड़िया हमरा केलकै तऽ ओकरा सभके नइ जोड़लकै हन हम जेकरा केलिय हन बस उएह तीस गो कह जोड़ते उएह जोड़लकै हन तऽ ओकर पैसा तऽ देलकै लेकिन उ काॅल मे नै जोड़ने छै आ गुड़िया के केओ नइ करलकै उएह सभके केलकै तऽ ओकर तऽ पुड़ि गेलै तीस गो
हँ।
ओकरा तऽ चारि दिन पहिलये पूरा भऽ गेलै।
ए
आ हमरा बे नहि करे भऽ गेले मिनट के जोड़िये मिनट तऽ भयए ने गेलै ए ए देर तऽ भ गेलै एक सए अस्सी मिनट कहने रहे एक सए अस्सी मिनट पच ओइ ग्रप मे देखलियै तहन हम कहलियै बाप रे ई की भेलेई तऽ आब स्वच्छ पूर्वो पड़त हमरा हँ ओकरो बकी छै पाँच गो सायद रसमि कऽ
अ
पच्चीस गो ओकरा भेलै हन हम हमरो भऽ जेतै तोरा से भऽ जेतै ने तेकर बाद हिनका से चार टा कॉल कऽ लेबै
ब व छैहे कि
त राति सुबह कए बजे पहुँचले हाँ
नहि आइ तऽ मंगल आइ बारह साढ़े एगारह बजे पहुँचलियौ एक सूदी। नौ घंटा लेट रहे नौ घण्टा कि साढ़े दस घंटा एतेक ट्रेन राति कऽ बारह बजे ओकर टाइम छलै से पहुँचेलकौ साढ़े दस बजे मतलब लागो कि जे कत ओ ट्रेन। कतौ रोकि देय कोनो जंगलमे जा कऽ रोकि दै दू दू घंटा तीन तीन घंटा हुए कि ज भागि जाउ एतसँ एहन इरिटेट भऽ गेलियौ की कहियौ आर इजे बर आ एको गो नीक लोको सभ नइ एलौ जे लोक होइ छै ने कनी लोक बातो चीत के एक्को गो ने हम एहन नसीब खराब अइजे ओइ बाॅगीमे एक्को गो हमही हमरा तऽ तते डर भऽ गेलो जखन सभ चढ़लो असगरे ए अमूल्य लेडीज मे एगो ह मूवी मे दूगो दू गो बच्चा के लऽ कऽ आ सभटा ओ ग्रुप छलै हँ छौंड़ा सब खाली रहे बीस स पच्चीस के ए कतबी के उमर के सभ सभटा लेबर छात्र
हँ दिल्ली जाइ छै।
तऽ एते डर भऽ गेलौ लेकिन ब ह दिल्ली लेकिन बादमे एगो मुस्लिम औरत चढ़लै कहलियै चल ई तऽ छै एगो औरत के नामसँ हैय
हँ कनी एकर अथी लागै छै नै तऽ अनकम्फर्टेबल भऽ जाय छै ने खाली आदमी आदमी ओ बीचमे
आ ओहो कनि मेच्योर वाला रहल किआकि नै सभ ओतबी उमर कऽ ह ह अपने मे रहै कि हँसल बाजल हरा भरा मतलब तऽ ओहन अथि नै छै जे लोको की अथी करतै चुपचाप अपनप हँ ठीक नै लागल बच्चा सब छले न की बाज
हुं हुं हुं जाय दिहि अपन सुभ सुभ अपना घर पहुँचलैं जाने छिहि आब जे किओ कतो जेतौ तऽ हमरा हेतौ न जे गेलै फेरो अपना घर अपना आरामसँ पहुँच जे गेलै तहन हमरा मोन कनी शान्ति बुझे
ह गैय ए बेरका एहन छलो ने भरोसा ने रोहो हम पहुँच पचबौ हमरा एहि बेरका यात्रा एते खराब छलौ की कहियौ
तऽ आबे छी त किओ अगल बगल सब मतलब दोस्ती सब छौ खाना ताना कऽ लोक क भाव चैताबि अपार्टमेंट मे रहै छिहि
हँ कलनी टाइप के छै तऽ ओ उपरवाली जे छै से छी चमार छै जा।
ह ह ह
आ नीचा वाली छियै ओ सोनार छी लेकिन ओकरा सोना ओते तकर घर वाला तते दारू पियै छै ककरो सबकरा मतलबे नै राखत तऽ आइ की कहै छै मंगले छलए तऽ एलियै तऽ अपन बच्चासभ बिस्किटसभ खेलकै ओकर बाद सभके नहा धो कऽ भरि भरि पेट मैगी बना कऽ खुआ देलियै
हँ हँ इहो करै छथुन सरस्वतो जी सरस्वतो जी करै छथुन मंगल ओ
आर सबेरे खेनाइ
हँ हँ हगे तऽ तोरा लेट होइ छौ खेनाइ बनबै मे
गाय खुशबू दिदि आय एखन हम फुल रेस्ट छियो चारि दिन अखन हमरा कोनो काज ने खाई क सिवा अखन खाना खेनाइ आओर बर्तन धोनाइ
घर दुआइर गंदा भ गेल हेतो
घर सब तऽ बन्द छलै गन्दा तऽ नैहिए भेलै तैयो छैये अपन झाड़ू तऽ हँ हलका फलका
इसकुल सब कैल से जाय लागतौ बाल बच्चा सब तऽ फेरो अपन व्यवस्थित ढंग सँ
तऽ उएह तेंय छोड़ि देलियै झाड़ू तारू हल्का का केलिये बाहर गेलिये बारांडा सब झाड़े ले तत्ते हवा छले सबटा गर्दा अंदरे आबै
छोड़ देलियै आब भोरमे सभटा करबै किछ नै केलियै खाली नहा कऽ सुतललियै
हँ गे कत्तो से आबे छी ने लोग तऽ कनी उएहा नीक लागे छै कि जे कनी बेडशीट खाली चेंज करू आ सु
आ सुतू सएह केलियै सभ उएह सुतलियै खाली
ह काल स दू आदू ई करिहेन जे करय
सएह छै अगर हिमतो नहि आब बुझलि खुशबु दीदी तते आब अथी होइत रहै छै छै ने दर्द जे उठैके दू दिन तक हिम्मते नहि रहतौ, दू दिन तक लागतौ जे किछु नहि।
हँ हँ हँ
लऽ कऽ मन नहि करतौ।
नहि, दोसरा देखी, पता छै। अथियो सभसँ नहि होइत छै गे, गाड़ियो घोड़ासँ एबे ने तऽ हरारत। बहुत देह
बहुत भऽ जाइत छै, पिछलो ओतऽ रश्मिके डे दस जे गेलियै तऽ ओहियोमे भऽ गेल रहियै राति। तऽ आ एतऽ एलियै तऽ सभटा काज ताज कऽ कऽ आ नहाय लेल जतियै रहऽ। तखन भऽ गेलियै तऽ हम कहलहुँ, जाउ। की करू फेर, नहेलहुँ, अपन खाना खा-पिआ कऽ बैसलहुँ।
आब एखन किछु बनायलहुँ? लहसुन प्याज नहि खाइत छी।
नहि, एतऽ तऽ नहिए खाइत छी। एखन खूब खा कऽ लहसुन प्याज एलियै ह ने आ। सभ भऽ गेलै कहलियै जाब।
हँ मने अपना घर मे नहि ने बनाबै छै?
नहि, घर नहि बनेलहुँ। कतहु बाहर खायके मोन भेल तऽ अपन आनि लेलहुँ, लेकिन घरमे नहि बनेबे छी।
तऽ उएहे ने, तू अपन खाना बनबऽ हँ? फेर से अथियो राखने छऽ? लड्डू गोपाल राखने छीहि?
हँ, सभ छथिन। एहि बेर तऽ लऽ गेल रही ने, ओहो सभ टूर कऽ कऽ एलथि हन कि। पहाड़ियो गेलखिन, तकर बाद रश्मिकेँ डेरा डेरा बैग पऽ कऽ रश्मिकेँ डेरा घुमि कऽ एलखिन। ओकर बाद ओतऽ गेलियै तऽ ओतऽ तऽ जानियै कनि गेल।
भी दुूनूटा
हँ, दुनू टाइम भऽ गेल। एखन एक डेढ़ महीना भऽ गेलै। कहाँ फल फूल लगेलियै? दिवियो कतऽ गेलियै तऽ गे? जहिया गेलियै, ओहि दिन दीदीसभके छुट्टी लागि गेलै। छुट्टी लागि गेलै तऽ आब ओ कतबो करय, तैयो पानि तनि सभ छुआ जाय छै, ई होइ छै। ओ होइत छै, डर होइत रहैत छै तऽ अपन फल फूल लागलनि।
ओ अच्छा आब अपना घर। आब आरामसँ हुनको कनि बुझ। अपन घर एलहुँ हन आवस। स्थिर मनसँ आब हमरो सेवासँ सुरक्षा होत।
फील्ड होतौ, जरा लागल तऽ उठबो ने तऽ लागतौ कि दुबारा गेलखिन। हँ, नहि?
भगवान हँ नहि गे, कनेक्शन भऽ जाइत छै ने भगवानो सँ, लोक जे राखै ख छैऽ
मतलब, खाना तऽ बनबैत छलिए, खाइत छी, लेकिन खायमे मोन नहि लागै। ध्यान चलि जाइत छै भगवान जीकेँ भोग लगाबयमे, आदत भऽ गेल छै ने।
बच्चा वाला फीलमे लड्डू गोपाल छथिन ने। तू लड्डू फील होएत कि
तीनटा लड्डू गोपाल छथिन। आ दुगो मायके एतेक टाइमसँ छै हमर तऽ नहि छथिन। आ दूगो राधा कृष्ण छथिन। न सभ मूर्तिे छथिन तऽ माँकेँ तऽ तीनटा लड्डू गोपाल रहनि ने? तऽ एगो हुनकर कोनो सङ्गी रहनि, ओ कहलकै जे एगो हमरा दऽ दे। तऽ माँ कहलखिन, ठीक छै, तऽ एगो छोटकीवाला अपन ओकरा देलखिन।